हँ हेलो ठीक छियै हेलो
हेलो
हेलो हेलो
हेलो
हेलो
आवाज नै जाइय की
हेलो
हेलो
हू हेलो
हँ हेलो
हँ
ठीक छियै
हँ हम ठीक छी अहाँ ठीक छी न
हँ हँ हमहुँ ठीक छी की सब करै छियै
कहाँ किछो एखने खाना खेलियै हना कनी देर परै लऽ ऐल छलियै
अच्छ की सब खेलियै
दाइल भात तरकारी चोखा आ अचार
कथीक कऽ तरकारी खिलौ आइ यौ
भिणडी आलूके
भिंडी आलू के झोर वाल्ला सब्जी
हँ हँ
अ आओर आलू के चोखा
हँ
आओर सब ठीक अछि अहाँके घर म
हँ सब ठीक छै अहाँसभ ठीक छी ने
हँ हँ हमहु सब ठीक छी हमहहुँ अखने खाना खेलबे केलहुँ हँ कनी काल पहिले
की सब खेलियै
हम खेलौ हन कटहर के सब्जी आओर रो टी आओर आम आर ओ सबुरदना के नहि होइया आलू द क टिक्की
हँ हँ
से खेलौ हन आ तिल -कोड़ पत्ता के कचरी खेलौ हन
आम तऽ किनुआ हेएत
हँ हँ आम तऽ किनुए छेला
हुॅं
हँ आओर पाइनि ताइनि होइया कि नाय अहाँ सब क
हँ काल्हि बड़ वर्षा भेलै हेन ओहिस पहिले तऽ नय होइ छलै काल्हि बड़ भेलै हेन लेकिन
हू हमरो सबके ओम्हर काल्हि भेल छलए
छै बरसा बल्ला कटना भाई
तऽ आइयो लागल यए लेकिन देखियो वर्षा होइया कि आय नाय
हँ आय लैग रहल छै आय हमरा सब इमर नै लागल छै हवा सब चले छै
हुॅं तीलकोर के तरुआ सब नै खाइ छी एखन
हँ खाइ छी कखनो कखनो ओहि पासेमे तिलकोरके झार सभ तऽ छै
हँ एखन तऽ पैन भेलै हन तऽ कनि सौंसे ति गोर क गाछ सब जनमल हेतै पात्तो सब एखन हड़ियर रहत
पूरा च दिवाल सब पर लुधकल छै तिलकोर
हँ हमरो सभके इमहर बड़ तिलकोर छै तऽ एखन तिलकोर के तरूए सब बेसी काल खेलक सब
हुॅं
हमरा सबके तऽ ओहो भेटैया बाहर के लोक के तऽ ओहो नै भेटै छै
हँ गाँवमे त किछ नै किछ तऽ सुविधा भेटबे करत
हुॅं
करे
आओर सभ कहियौ
आओर सभ तऽ ठीक छै एखन वर्षा भेलै हन तऽ आब रुपैआमे कनि हेतै सुविधा।
हू। तखन आब रोपनी सभ होत अहाँ सभके
हँ रोपनी सभ तऽ आब हेतै बर्चा पड़ि गेलै हन
और बाबा माँ सभ खेलैत
हू।
मम्मी सभ खेलले ह अहाँकेँ
हँ हँ। सभ बैसिकऽ एखन टी वी देखै छै महाभारत नहि चलै छै टी वी पर
हू हू।
सेह खा लखन तखन सभ बैस क देखे छी आब
अच्छा सभ गाेमे रहै छथि ने बाबा माँ मम्मी सभ
हँ हँ।
हू।
और अहाँ सभ घुमरा मौसम मे गरम या की ठंडा
ह आइ कनी ठंडा छै गर्मी आइ ओते नहि पड़ि रहल छै।
हँ।
हू।
आइ जल खा ई सभ नहि केने रहियै
नहि केने रहिये भोरे कनि हम लेट से नहि उठै छियै हे।
हू हू।
एक के बेर खाने खाइ छियै हम जलखै के करते
अच्छा।
हूँ।
अहाँकेँ छोटका भाय ठीक यऽ
हँ हँ ठीक छै।
ह कनिक देखे मे बदमाश लागैया
ह कनि बदमाश छै
ह आबन्द जना लागे या
ह कि करबै भरि दिन अबंट जेना इम्हर उम्हर करैत रहै छै
पढ़ै लिखै सभ नहि यए कि
कहाँ बढ़ै छै।
हू हम देखलहुँ एक दिन।
नाव नाव सभ लिखायल छै लेकिन ध्यान त्यान नहि दै छै पढ़ै पर।
हमरा सभके गाव दिसन आयल छलए देखलहु अबंड जना लागल हमरा
हम तऽ नहि चिन्हैत छलहुँ कि अही के ओ भाय छथि किओ कहलथि
ह कनी छोटे सभ बदमाश छै
आओर कहू तखन ओकरापर ध्यान देब। पर हैम लिखैब अकरा मारि पीट कऽ
हम की ध्यान देबै हमर सुनतै तखन ने हइ कहाँ सुनै छै हमर।
हँ से तऽ बंड बच्चा सभ नहि सुनत
हू बिगड़ छलै ह पहिले नलिय है केन केहन लोको सभ स्गे उठने बिसने कऽ लेलकिन हन स्त खराब कऽ देलक हन भरि दिन लुच्चा इम्हरमर करैत रहल कोनो काम धंधा नहि छै। भरि दिन करैत रहै छै। आ ककरो ई कखनो ई केलक कखनो ई तोड़लक कखनो ओकरा मारलक कखनो ओकराँ खक आबि गेल की करबै आब छै जेहन। हमर बात सुनते नहि छै।
जाइ दियौ कि बात कर बल लोक तऽ
ह आब कि कऽ से छै से एखन सुनबे नहि करै छै तऽ
ओ। अ तऽ दुआसी हयत अहरा सभके घर पर
ह
हमरा सभके घर मे आइ एकासी सभ केलकै हे आइ पंडित सभके नहि रहैत छै करयवला दोसर दिन
ह ह
से छलै ने तऽ आइ करे गेलै हेन।
ओ नहि हमरा सभके त ओते नहि होइ छै हम सीधा एकादशी दुआ
ह ताहि दुआरे हमरा सभके घर प्रा कीर्तनो होइया
हँ अहाँ सभके तऽ बढ़िआ यए
ह अहाँ सभ कीर्तन सभ करै छी कि नहि
ओना तऽ नहि करै छै कहियो कखनोहु कखनहु भेल तऽ। करबा लै छियै घर पर आब रोज रोज तऽ नहि होइ छै।
नहि रोजद ब कै हमरो सभ के गाव हमर सभके छलखिन एगो बड़का बाबा ओ हमेशा बेसी काल करैत रहे छलखिन ख
तऽ हमसभ हुनके ओतय जा कऽ करियै। तऽ ओ टाइम बान्हि देने छलखिन जे। एते बजे से एते बजे तक लोक करै के छै। और ओहि टाइम पर जे नहि पहुंचे तकरा दस गो के बात कहे छलै।
ह ह हमरो सभके गाव मे छै एगो एनाही छथिन बुढ़बा बाबा से। हँ हँ ओ की कह अपने नहि करय लए बैसै छथिन। आ दूसरा के जेना करवेलखिन तऽ अपने भरि दिन रहे छथिन दूसरा। केऽ जा कऽ कहि दै छथिन कि तू एते खाली आब कऽ बैस रहिहे। आ नहि गेल तऽ फेर फजहेत केनाइ शुरू कऽ दैत छथिन।
हँ तखन तऽ हमरे गाव वाला अहहुँ कम ये
कि करबै
हँ एहन लोक पर ताम चढ़े छै तखन तहनो कि मोन होइत रहै छै।
हँ एहन एहन आदमी सभ पूरा दिमाग खराब कऽ दै छै की कहल जायब एकरा इ सभ आ कीर्तन केलियै अहाँ अपन घर पर तऽ अहाँ ने जेबैयै। आब अहाँ दूसरा के जे कहबै कि नहि नहि अहाँ।
रोको को लोक करैत छै तऽ लोकोसभ आबि कऽ कऽ दै छै ताहिके मतलब आब अहाँ जबरदस्ती त नहि करबै अपन। खुशी स आब कऽ करतै भगवानके नाम लेतै लोक अहाँकेँ मर्जी से थोड़ी आयत करै लए आ कते लोक के रहल जबरदस्ती वाला बात
हू जबरदस्ती वाला लेकिन हमरा नहि नीक लागैत करै छी तकरा एमहर तऽ हमरा आओरे नहि जाइके मोन करत तो जबरदस्ती आबू। भगवानके बात छै जकरा अपन श्रद्धा हेतै स करतै ते कि आब अहाँ करो जबरदस्ती जाकऽ करेबै।
ह लोक अपन घरके काज धन्धा कऽ लेतै सभ चीज तखन। टाइम बचतै तखने जेतै करै लऽ आब ओ कहते की अहाँ अपन घर काज नहि कर हमरा घरमे आब के भरि दिन कीर्तन करु हम टी वी देख। हैं।
हँ ह से ह से तऽ गलत बात भेलै।
तनाहिए हमरो सभके गावमे एगो छलै लेकिन हमरा सभके घर परर होइ छै तऽ हमसभ तेना त नहि कहै छियै ककरो। जकरा अपन जखन मोन भेल टाइम भेल त आबि कऽ करि लेथि
ह जकरा अपन श्रद्धा रहै छै तकरा किए ककरो रहत अपनेमे रहल ककरो। फेर दोसरा आबि कॉलकै।
नहि त हमसभ अपना बदौलत करै छी कीर्तन भजन तऽ लोक अपने दुआरे करे छिय अपने नाम लेते भगवान के त नीक
सएह नीक भेल भगवानोसँ जुड़ल रहल दोसरोके पुण्य भेल अपनो भेल।
हू जोर जबरदस्ती वला आदमी सभ तऽ मिस चहिर हर जाइ छै जाइमे।